कतऽ चन्दू
की यो नीतीश कतऽ छी
हलाइब्रेरी किया छोड़ि देलियै अहाँ यार अबितहु ने अंकित एगो से धेलक ह
केतऽ छी तूँ
गोविन्दो आयल हन कि अकेले अहाँ ओ कथी कि तैयारी करबै
हेलो हे भाइ सकबेर बात करले ने
कहियौ
केतऽ छी
लाइब्रेरी ए लइब्रेरी ल
अच्छा केनाहो रही एखन केकरोस बात
फिलहाल हम केने रहौं रविशंकर
अच्छा अच्छा कटा भेलू ह
फिलहाल दूगो हम हम ककरो नहि अभी तक फोन केलियै बुझलियै
ह तड़ा बुते एखन नहि हेतो कहै छै ओर सब तहन खेनाइ पिना भेल
खाना पीना नहि भेलैए फिलहाल दू बजे तक छी एतऽ फेर जायब तऽ खा पीब फेर आयब अमरा कनि हमरार के आम तोड़बाक आइ तऽ फिलहाल किछु नहि कहलियैखन त घुमिते तखन त घुमिते छियै हँ उएह कलममे लाइब्रेरिए गेट लग छियै
कोन आम बचल छो
आम छै ने कलकतिया छले यौ
कलकतिया छलो आर
कलकतिए छलै गोट सरही छलै इएह सब तोड़लियै
की सब पढ़ै छी रौ हम तऽ एखन छुट्टी पर छियै
हमर भाइ हो अछि
हँ
आ
ओर सब तहन कही कतहु जाइ छी किने घूम लै सुनलियै तूस नेपाल जाय छ घुमय ले
सुनबे केलियै लेकिन फिलहाल प्लान नहि बनले ह मनी प्रॉब्लम छै ने कनि पाइ लऽ कऽ कनि झंझट भऽ जाइ छै जाइ देखे छिये जते ओन ओते निकलि जेबै चलब अहूँ चलब
देखै छी काल्हि जे बनही गाछीमे साँप छलहु आरो
हँ हरदम रहै छै ओहि आर मे साँफ सफाइयो देख देख लेलियै हम यार गहुमन छीयै
हँ गेँहुमन नहि छै रो गाछ पर से एक बेर फगले हमरा ऊपरेसँ से माने ओतऽ जामुन गाछ लग जे लागल हमरा कम से कम तऽसँ बुझली ने हमरो सब पैघ साफे छ
ओ फांगले य
हँ गाछ पर से हमरा सामने मे फंगले एना को गोर सुन्न हो गेलय पूरा देह हाथ सिहैर जेत
ह्म वीडियो तीडियो नहि बनेलहुं की
ए बहुतऽ वीडियो बने
जेना अहाँ खेत जा रहल छी
नहि हम एखन कुटीे पर छी पुतर सिंह सब नहि नहि पुतर सिंह सब जा रहल छै
खेनाइ लग आ खेत जा रहल छे सुनलहुँ
से हम
ह
नहि नहि हम किया जेबै खेत पेत तऽ रविशंकर के तऽ छे तु बौआ पढ़य पर मोन लागैत नहि छनि हुनका लगेय या न
हूँ पढ़ै छथिन एहन बात नहि छै एहन बात नहि छ कतऽ यौ
पोखेर सब में माछ सब जे अखन ऊपर भेलै या ओ ऊपरसँ मखाने वाला देखलिये यऽ इ माइर क पोखरि में
ओहो
ई नहि छौ भगवान भैया सबवला
हँ
ओहिवला पोखरे जे माछसभ छै पूरा करियए करियए छै ओहि कबय से सुन्दर लागैत रहै छै ओकर शाखा नहि आब कुटियो पर पूरा आमताम झइरे गेल छै
महतो स केने रहिये की
नहि आ नहि केने रहियै महतो स गप नहि एगो छौ लगे तहनस जे छै से आय अयबही कए बजे ओम्हरसँ
एबय कय बजे अभी बारह दू बजे तक आयब
आओर तोहर मित्र ओ केहन छथुन ठीक छथुन ने
के मित्र
जिनका तू रुपैआ देने रहौन
उ मित्र तऽ ठीके यै फेर मागि रहल अछि पैसा
केते
प्लान बनबय जे छोड़े देबे देखियौ की होय छै
कथी खुद कोन मित्र यौ
कोन यौ ओ फेर ह ह ह
हूं आंय
ओ मित्र बहुत गड़बड़ आदमी अछि
ओ
मित्र के लायक नहि अछि कहि सकै छी कुछ आऔर लेकिन फिलहाल आके नहि कुछ कहब कुछ कहि कि हमरा किया मारत यौ से तऽ अहूँके बड मानय यऽ अहूँके कुछ करत अह टेंशन नहि लियअ
अहाँ लए ओ देखै छियै जे उ रूम व्यवस्था केलथि जे हम तीन आदमी केन हौ ना एगो नया नव बिजनेस
स्टार्ट करब सही बात है ह
तहन अहाँ कहय छियै नहि मंगै छथि एक अहाँठ लए देखै छियै नहि नहि अहीटाँ सं करब अहाँ आइडी सँ
ओहो
अपन आई डी से अपनेटा बात करू
ठीक ठीक
लेकिन मित्र अहाँके बड़ा ओ केलत ने यौ
कुट्टी पर जेना छै झाड़ू लागि रहलै ने
नहि रौ पैरसँ लगा रहल छी छाड़ू हँ की करी कबीर मिस मसला गेल कदेलक
मारू
ओहो आइ बेरपुरा
आउ न आउ ने लइब्रेरी मे बैठे छी कनिकाल कतऽ घुमै छी आउ ने
आखन नहि जाउ लाइब्रेरी बात बुझियौ बौआ
हूँ
सात आठ मिनट और रुक जाउ
हम अभी फिलहालह नहि जा टेंशन नहि लिय
हँ तऽ तो स्कूल पर की सब केलियै रे
आ इ स्कुल पलहु एखन ते कनि कैमरा सब छले से सही केलहुं चौक पर चौक पर कैमरा के ट्रेन टूर क देने छलियए चोर सब ओकरा सही केलहु हे ताकर बाद तेकर बाद रविशंकर लऽ गेल परवीन भाईजी दुकान ओतऽआइस क्रीम लेलहुँ खेलहौ
ह चौको पर एहि बीच में चौको पर चोरी तोरी बड हेवे लगलै हा ने
हँ से तऽ बहुत हुअ लगले चोरी ओ परध्यान देनाइ बड्ड जरूरी छ
संस्कृत विद्यालय के पीछेमें गाछी नहि छौ ताहिमे संस्कृत वि विद्यालय एगो बनि रहल छै
अइ यौ जियाआ रहल हुनको दोकान चोरी भऽ गेलै
हैइ कहिय आइ बाप रे बा
ह खतरनाक आदमी के दुकान में चोरी भऽ गेल उएह हमस ब कैमरा चेक करै छलियै आ ओकरा आ देखिन ओकरा दोकान त इसका कैमरे खराब छलै
ओह यार तहन गड़बड़ा गेलनि हुनका हुनका सङ्गे तऽ अनर्थ भ गेलनि फेर
बहुत खिसिया गेलखिन तब की फायदा ईसब लगा कऽ तऽ केना दिन करय लगलखिन
कम से कम हुनका दोकान दी फोकसो टा करबेते नें यार आइ जे एगो कैमरा टा फोकस हुनका दोकान पर नहि भेलै ताहिसँ हुनकर आई कते बड़का क्षति भऽ गेलनि तऽ हुनका कमसँ कम हँ बस हुनका ओ तऽ एक मिनट में पेनाल्टी हटबा देथिन छो अपन छोट पुत्र के कहथिन अपन छोट पुत्र के कहथिन एक बेर में भऽ जेतै
हँ हँ हुनकर लड़का तऽ छनि सहयोगी छनि हुनकर लड़का छोटका
सहयोगी छथिन ग्राम सेवीए छथिन तहन जे नहि हेतै तऽ ओहो बड़ा ओ भेलै तऽ हुनकर ई बड़का बौआ तमसा गेल हेथुन
हँ बड़का बुआ तऽ कनि चलयवला छलखिन लेकिन छोटका अभी नहि बुझलखिन हेँ लेकिन तोड़ फाड़ कऽ देथिन अगर छोटका हो इम्हरसँ बड़का बौआ मतलब के नहि समझल
रवि शंकर भऽ गेलखुन छोटका बौआ
ह आ बड़का भऽ गेल हम बुझि गेल ह दुनू कार्य में लागल छलए दुनू एगो सिस्टम पर छलेलखिन तऽ एगो कैमरा के सो साज केलखिन आउ अभद्र लड़का छलै
के
अभद्र लड़का ओ अहींके मित्र जे छियै
अच्छा अहाँके मित्रो छलए
ओ अभद्रो लड़का छले
अच्छा अच्छा ओ तऽ खुश भऽ गेल हेतथि
हँ
तोह अपनो खुश भेलै
हम की खुश हयब यौ पानि हें वाला य मेघ लागल ये ने
हँ मेघ लगेलियै य कनी उएह कनि वर्षा जे भऽ जेतै ने तऽ पूरा पनि उबडुम भऽ जेतै पोखरि सब नाला सब तऽ और बढ़ियां भए जेतौ नहााय मे तू तऽ नहाय छी नहर त इ दुआरे ओर
आ अबै ज कुटिय इसन कनि काल बाद
कोटि दिन आब तऽ सीधा आबि जाय भागी लगबयवला जेगो चॉकलेट होइ छै जेकरा नमक में मिला के खाय छै आदमी शिखर नाम पड़ छै शिखर वे संगे एगो नमक
की सा सुविधा निकलल लाइब्रेरीसँ
अच्छा अच्छा हुनका निकल दियौ ने हुनको कनि विशेष रूपसँ तबियत कनि अस्वस्थ रहैत छनि तहि दुआरे कोनो बात अहाँ अपनेके तबियत ठीक रहैया ने आय तबियत ठीक रहैय ने
हँ तबियत ठीक रहै छै अपन नहि यौ स्वस्थ किया रहब ठीक छी
कियकि अपने के कहाँ दे तबियत जलद जल्दी जल्दी हबेर खेलिय तत
नहि नहि कहाँ खेलहुँ आम ओतेक
नहि, पता चलल जहने अभी यहाँ कुटी पड़ल तऽ ओहने। दस-बारह टा घीचि दियै, गाछी सभसँ आनि-आनि कऽ।
के कहलक यौ एहन गप? के अभद्र लड़का एहन गप कहलक, अहाँके जे आम खेलियै?
बहुत आदमी यऽ तऽ पूरा शोर अछि। कहाँ, दिन जहिया प्रसाद बढ़ियाँ रहै छै, प्रसाद बढ़ियाँ रहै छै। तहिये अहाँ रहै छीयै, आरती बेरमे हेलो।
तू ब्याज नहि दै छै।
नेटवर्क, नेटवर्कमे जाउ अपने।
नेटवर्के छी, बैकग्राउंडमे कोनो अभद्र लड़का छै, ओ कनि बाजल लगै छै। कनि यहाँ दूर भऽ जाउ लड़का सँ।
तऽ सुता दियौन, के कोन लड़का छै तखन? ओ, हुनकर मन निश्चिन्त रहनि कऽ हँ।
हँ हँ, हटा दू। हटेलियै ने फिलहाल अभी।
तीन-चारि टा साड़ी बीछि कऽ दऽ दियौन, तऽ चुसता हेलो।
नहि, फिलहाल हम नहि बाप करब। हँ, कनि हम दोस्त लाइब्रेरी जायब आब।
लाइब्रेरी जायब, अहाँ दू-तीन मिनट रुकि जाउ, तखन ओहि बाद जायब अपने।
तीन मिनट तऽ रुकऽ, जाबऽ आ रुकबै पड़त। बाबा स्नैप भेजैए, बाबा स्नैप भेजैए, देखियौ ने। सीन कऽ सकै छी।
आराम सँ, कोनो दिक्कत नहि छै। बाबा तऽ दिल्ली गेलथि हे ने।
हूँ, बाबा दिल्ली गेले।
ओ बाबूके तऽ मोन नहि लगै छनि गाममे।
ह
आरो नीतीश बिकशल कऽ गेन्द्वार।
हँ यौ।
ओ हमरे संगे छलथि हेँ।
हँ, बुझलियै अहाँसँ।
लड़का हीरा अछि ओ।
हँ, हीरा अइ से।
हुनकर। तऽ भोजनमे की सभ भेलैए आइ?
भोजन नहि केलियै, कहलहुँ तऽ।
अहाँ, अहाँ भोजन नहि केलियै एखन तक।
नहि केलियै यौ सही मे।
केना यौ?
बिस्कुटे जा खा कऽ छियै अभी तक।
बाप रे बाप।
हूँ।
एते तमसाल आयल छियै यौ।
चौक दिसन आब कि ने?
चौक दिसन हम आयब अहाँ जखन बजेबै तहने आबि जायब।
हँ, ठीक छै। हम जखन निकलऽ लागब ने, तऽ फोन करब। तऽ संघे चल छै, नहि यौ, आब जेबै।
आबि जेबै अपने, कि गाड़ी कोनो भेजिए रस्ता?
नहि, साइकल छै, आबि जेबै, अहाँ टेंशन नहि लिअ।
नहि कहबै तऽ ओ तुरन्त भेजि देत, एखन आयल छलहुँ।
नहि नहि, कोनो नहि, कोनो, अहाँ कष्ट नहि करू, हम आबि जेबै।
अच्छा, हमहूँ जाइ छियै, आ कनि आमक गाछी। के मचान पर बैसब देखै छियै एको दूटा आम भेट जाय हेलो
ठीक
रूकि जाउ ने यौ दू मिनट आर
रुकले छी नहि कोनो दीद अहाँ बाजियौ ने
बजिते छी अहाँ फेर ओहिके बाद रविशकर बौआ कतय छथि
बौआ छी हइया छथिन हमरा दुआरे फिलहाल बाहरमे छथिन
बौआ के हमरो तरफसँ धन्यवाद दियनु उपर निचा चारू तरफसँ नहि चारू चारू तरफ से कहनु ऊपरोसँ नीचोसे बायां दाया सब साइड
हं
कान नाक मुँह सब बाटे
हम्म
ओइ के बाद हुनका भेज देभनि फेर पढ़े ले बेसी देर बौआ के बाहर मे नहि रख उपर सँ चचा
नहि से नहि नहि रहैत छथि ज्यादातर नहि रहैत छथि एगो प्लान बनेलखिन हेँ जे बीस पच्चीस मिनट पढब फेर बारह पन्द्रह मिनट घुमब
अच्छा अच्छा तहन तह ठीक छै प्लान त
पढ़बाको नइ चाही
नहि नहि एखन अहाँसब एते पढ़बै तऽ दिमाग ओहिना अहाँ सभके भ्रष्ट अछि हंँ एतणके भोजन नहि नीक लागत
चालीस मिनट लेब तइ में बीस मिनट पढ़ब आओर बीस मिनट घुमब
ह बस बस बस इएह इएह प्लाने रहबाक चाही तहने जा कऽ सफलता के आहां हासिल
कऽ सकै छी अ जी जी जरूर जरूर
जरूर हँ तहन सब भोजन की सब बनलै येह
फिलहाल कुट्टी बा आरती होयवला अछि कि भऽ गेल
आरती आब बस पूजा पर बैसल छथिन आब आरती जे घडी़ य परसादियो बढ़िया अछ
प्रसाद की अछि प्रसाद की अछि
बेसन के ल